हेलो
हाँ हाँ
हाँ हेलो हाँ सुने छीए
हाँ कहियौ कहियौ हाँ अवाज जाई ये आवाज आबि रहल यऽ पूरा आबि रहल यऽ
हाँ कि सब होई छय
हाँ बस ऑफिस सँ ऐलोहन कनी काल के बाद नास्ता सब कयलहुँ हन तकरा बाद कहलियै अब एगो दू गो कॉल करी किनको कॉल कऽ के फेर हुम तऽ ई में लाग
तऽ ऑफिस सँ अहाँ एबो गेने
हाँ आइब गेलहुँ हम
हेलो
हाँ हाँ कहियउ
हूँ आवाज ओबैय छेलय अहाँ सब के जे जल्दी छुट्टी भऽ जाय एखन तऽ हम हम तऽ ऑफिसे में छी
अच्छा ऑफिसे में ने छी एखन हँ कए कए बजे कए बजे छुट्टी हैत
डिस्पैच में छीयै छुट्टी के कोनो अथी नहि गाड़ी लटक गेल तऽ लटक गेल नहि तऽ ओना तऽ साथ तैयो चल गोलो
गाड़ी कोनो भेजय कऽ रहै छय तहन‌ तऽ लेट भऽ जाइ छय आठ नो जख जखन तऽ गाड़ी
सही बात छीयइ हूँ ठीके हाँ ठीके बात छियइ तऽ तखन नय तऽ छुट्टी भेल जाय के कोनो समय नहि छै सिर्फ आबय के समय छय जाय के कोनो समय नही अच्छा तऽ छुट्टी कोन दीन रहैए रवि के छुट्टी रहै
हँ अ
अच्छा आ अहाँके कएटा टास्क भेलै एहिमें
ओमहर तऽ भेलै पाँच छओटा भोल छै चार पाँचटा भेलै जनन ओना ओना नओ टा भऽ गेल छय
नौटा भऽ गेल यऽ
नओ टा में तऽ अहाँके बात चारे पाच आदमी से भेलै
हँ अच्छा हम्म
बाज म कलसे कॉल गेलौ
फल से अच्छा
नइ केठ छथिन तहन तऽ ओ गिनती मे आबि जाई छै लेकिन ओथिन नइ
हाँ हस
सोच हूँ
अच्छा आ गाम जाइ छी कि नइ
हँ गाम तऽ जलिते रहैत छी सालमे एक दू बेर भऽ जा छै चक्कर
हं एहि साल गेल छलहुँ कने
एखन नइ गेलहुँ अगिला महीना मे जाब
अच्छा अगला महीना में अपना जाइके कोनो अथी नइ रहैए फिक्स नहि रहैए जाहि में नाम जेबे करब जखन इच्छा भेल तऽ
नइ कोनो काज भेल तखने गेलहुँ
खन कोनो अच्छा या जखन कोनो इच्छा भेल तखने गेलहुँ
हं
तऽ ओतऽ सभ परिवार रहय छी की
हँ अपन फैमिली बच्चा सब एठाम छय
अच्छा अच्
फ देे बाज में
अच्छा
मपापा सब घर पर
अच्छा तखन तऽ ठीक यऽ
हुँ
ओर ओर ओर सब कहियो समाचार
ओर सब ठीके कहबाक चाही अहाँके एम्हर हँ मैथिलीके जनगणना में मैथिली नहि दै छथिन केओ गाँव सबमे होइ छै मातृभाषा में मैथिली देबाक चाही ने
मैथिली देबाक चाही बिलकुल नै नै हिन्दी क्या मैथिली मैथिली दियौ मैथिली जनगणनामे हँ हरदम मातृभाषा में तऽ अपन मैथिलीए देबै ने मैथिली दियउ
बहुत आदमी सब छथिन अथिए मेन्टलिटीके नइ हइ हिन्दी हिन्दी भने ज
हँ सही बात छय एहि लऽ कऽ तहि दुआरे मैथिली नहि दऽ दऽ कऽ हिन्दी दै छथिन हँ सही बात छय
हूँ
ओर तखन कहियौ कतेक कम्पनीसँ कतेक दूर यऽ डेरा
बहुत दूर छ एक डेढ़ घंटा लगै छै
अच्छा एक डेढ़ घण्टा लाइग जाइया
हूँ
तहन्त तहन तऽ बहुत दूरीय
हँ
अच्छा
अहाँ केत अहा गुड़गांव रहय छियै ने गुड़गाँव
हम हम काज केलहुँ हमर ऑफिस रहए गुड़गाँव में आ लेकिन रहै छीयै माया नगरमे दिल्ली में हँ
हं
ठीक छय य
हूँ हूँ
गेल हमरा नय कोनो देरी यऽ टाइमसँ आब गेलहुँ टाइमसँ पहुँच गेलहुँ बस
हँ अहाँ सब से अथीसँ कह दियइ
हं हमरा कोनो बेसी दूरो नहि य आधा घण्टा जाइ में लागैए आधा घण्टा फेर आबयमे लागल
ह हं ह नजदीक बॉर्डरे पर रते छी यहाँ तऽ
हँ हम बॉर्डरेपर रहै छी हमरा कोनोेक दिक्कते नहि यए
हं हं
और और सब कहियौ
हमसभ मिथिलाक्षर सेहो सिखबै छियइ मेहनतना अक्सर सिखब इछु हब तऽ बतायब ओर ओना पे हूँ
कत कए दिन कतेक दिन लागै छै मिथिलाक्षा सीखै में
नबे दिन के कोर्स छय
नब्बे नब्बे दिनके अच्छा न तीन महिने आ रोज कत कते काल रोज पड़ते देहत
पाँच सात दस मिनट पाँच सात दस मिनट पन्द्रह मिनट लागत हं ह ह ह
वाह तऽ कतेक विद्यार्थी के एखन तक सिखेने हेबइ
बहुत विद्यार्थी के हमसभ सिखेलियै फेसबुक पर दै छियै हमसब नम्बर देबयके लेल हजार बारह सौ कमेंट पर नंबर एल तऽ लगभग हम अपने लगभग दू तीन हजार नम्बर जोड़ सकइ छीय जोड़ने छियै सब ओहि में अपन अपन जान पहचान के जोड़े छथिन अपना हिसाब से आदमी ले ला आ जोड़ला प्लेटफॉर्म फेसबुक स अथी सँ बहुत आदमी के सिखने छियइ हमसब लगभग सौ डेढ़ सौ तऽ हँ सौ डेढ़ सो तऽ हमरे जान पहचान के आदमी ओना दस एगारह हजार आदमी हमरा सबके अथी सँ सिखने छइथ
अच्छा तहन तऽ बढ़िआँ छय बढ़िआँ छय लोक सिखतो यए अपन कहै छै दोसरोे भेज ह दोसरोे पढ़ाबैत ह तऽ जेना एगोक के एगोक के कहलियै तऽ सिखेलियै तऽ दोसरो ओकरा सँ आबि जेतइ
हँ अपन दोसर फेरो ओहो सिख सिख सिखा अहाँ सिख लेलहु तऽ फेरो आहाँ दोसर के सिखा सकैत छी कॉी जह रहै छय व्हाट्सएप पर ओ अहाँ के मार्गदर्शक के रूप में
हूँ
ओहिमे छय सबकिछु बनायल
हँ सही बात
ह छय
अच्छा तऽ कय कखनके सीखाबै छियै
कखन चौबीस घंटा में जखन टाइम भेटै ओहि पर अबै छै यूट्यूब के लिंक आयत ओर फोटो आयत ओहि के देख क अहाँ लिख क भेज हं ऑनलाइन व सब ग्रु ग्रुप छय
अच्छा अच्छा अच्छा
हूँ
ओ अच्छा हमरा भेल ऑफलाइन सिखाबैत हेबइ
नय नय ऑनलाइन से
अच्छा अच्छा ऑनलाइन में तऽ कखनो सिखा दियउ फेर
कखनो एक बेर टास्क भेजै के रहै छै टास्क भेजले तऽ ओहिप अहाँके कॉपी अबैत रहल सब
अच्छा तहन बढ़ियां
ह हं
ह्म बढ़िआँ छय
छलइ
ओर कोनो समाचार
ओर छै आओर पेपरो हम हमर सभके निकलैए जे अथी पेपरोके खोलने छियै हमसब शेयर होल्डरऽ कऽ मैथिली अखबार मैथिली पुर्वजागरण प्रकाश ओहो निकल अ डेली ह
पेपर की नाम छियइ
मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश हूँ डेली अपन पीडीएफ डाउनलोड कऽ के पढ़ि सकैत छी
अच्छा अच्छा
हूँ
हं तहन तऽ ठीक यऽ बहुत बढ़िआँ यऽ काज यऽ
हं आओ सब अपन मिथिला मैथिलीक के लेल करै छियै
हँ हँ बहुत बढ़िआँ काज करइ छी तहन तऽ हं मिथ मिथिला भा मैथिली भाषाक बढ़िआँ कऽ
हँ
एहिसँ नीक कोनो काजे नइ भऽ सकैएा
हूँ
हँ एहिस अपनो ज्ञान ज्ञान भेलै दोसरोके ज्ञान दियौ बढ़िआँ काज भेलइ
हँ
सही सही बात छय
हँ तऽ छुटी कोन द छुटी कोन दिन नहि य
हँ रबे दिनके रहै छय
अच्छा अच्छा
ह
अच्छा
ह
बाँकी दिन भिनसर गेलहुँ आ साँझ अयलहुँ राइत के अलहुँ
हँ रात के
अच्छा सएह बात छय
अरे रवि दिन के रइबो दिन को घुम गेलहु बाइक स बैच लाके निकल गेलो रेपिडो लाके रेपिडो अपन जे भल दऽ छै
ऑफिस सँ फोनो तोन नइ आबि आबि जाइया रवि दिन के
नहि नहि रइब दिन के कोनो अथि नहि
र ओ दिनूरा छुट्टी
हँ कोनो चष्ट
ओ तहन तऽ ठीक यऽ
हँ कोनो लफड़ा भेलइ तखने ने हेतै कोनो
हँ आ ओना ऑफलाइन सेहो सिखाबै छियै बच्चो आबैए अहाँ लग में ऑफलाइन सेहो मैथिली सिखाउ मिथिला अच्छा कोनो नइ बचा अच्छा ऑनलाइन खाली देलहुँ सिखेलहुँ
हं अनलाइन छै छै सिखला के बाद फेर शादी सर्टिफिकेट भेटत
हूँ बाह रे बहुत नीक छय तहन त
हूँ हूँ
अच्छा
ह
तहन तऽ ठीक य तहन त कए बजे रात क पहुँचै छी घर
घर दस बजे के बादे पहुँचे दस बजे साढ़े दस बजे
साढ़े दस बजे पहुँचै छियै आ घर सँ भिनसर में कए बजे आबै छी घरसँ
आठ बजे साढ़े आठ बजे
आठ साढ़े आठ बजे चलै छियै अच्छा ठीके य तहन तऽ
से पहिले रहय छले जे कम्पनी पंन्द्रह साल काज केलियै ओत ते नजदीके में छले कंपनी देने छले फ्लैट ओर दुए कदम पर छलैया अथी कम्पनी बन्द भ गेलै बागपत में छै चलैया त फेरो ई एत आइब गेली इम्हर आबि गेलिय अपन घर बना लेलिऐ आब वहि नजदीक में नजदीक में तऽ भेटल नहि जॉब
हूँ सही बात छय हँ जॉबो हं जॉबो जत भटते तेटते ने
हूँ
इएह बात छै सही बात छय धिया पुता सब अखन छोट छोटे होयत अखन
हूँ चौदह साल के छय लड़की बड़की चौदह साल के दस साल के पाँच साल के तीन टा बच्चा अइछ
ओ ओते सबके पढ़ाबै छय ने अच्छा तह ठीक य ओर कोनो ओर कोनो धन्धा नय चलै छै
नहि ओर त ओर त हमर त चलते रहै छी हम ई छै अपन वेबसाइटो छै कपड़ा के छलै अथी कपड़ा के सेलिंग सेहो कर छलै य
अच्छा त एहि सबसँ कोनो आमदनी निहित नहि य
नहि भेलै आमदनी पहिले कपड़ा सेल कऽ कऽ त कमेलियै पैसा तीन चारि साल आब एखन मिशो उशो सभ आब गेलै न ओ सब कऽ देलकै अथी
आओ ओ ऑनलाइन